हेलो
हँ भाइजी नमस्कार
खुश रहू भायजी
की हाल छै भाइजी अहाँके
ठीक छै
ई सभ होइ छै
नहि कुछो बैठल छियै
खाना पिना भऽ गेलई
हँ भऽ गेलै
कि सब भेलैया भइ जे खाना पीना मे
खाना पीनामे कथी होतै जे होइ छै डेली दालि भात भुजिया इएहे सब भेल छै
ओहो ई तऽ बड़ा मस्त खाना खयले छी भाायजी अहाँ
हँ
आओर बताब भाजी अहाँके बारिस उरिस होइ छै का
हँ भाायजी बारिश उरिश तऽ होइ छै मेघ अभि गरले छै
हँ उएह बुझायल की बिजली उजली करकल ह
नहि भायजी तऽ हम गैस ती क बनि गेलहु गप पीटमे छो
ओ गैस बनि गेल अछि अच्छा कोइ बात नय ओ सब तऽ नेचुरल प्रोसेस छै नेचर के
जी भइजी ई सबमे
ई सभ मे नय होयत तऽ अहाँ गैस लेकन फुल जायब आ फट जायब नय है कि नय
जी भाइजी अहाँके खूब मजाक करै छी।
नय मजाक नय एक पहच ल शक्ति के चीज छै। कोनो कोनो पचा लै छै। आ कोनो कोनो के पाचन शक्ति कमजोर होइ छै। तऽ उ बार-बार बाथरूम भागै छै जेनाकि अहाँ लग कन इंसान होयत
मल जारी धऽ लै छै दु दिन पर है की नय भाइ
भायजी अहाँके एकदम उचित कहै छियै भाइजी हम कहै छियै। की अहाँके खानामे कथी कथी खेलै छी।
हम तऽ आ खयने छी। रोटी आ केलाके भुजिया
अच्छा भाइ तऽ अहाँकेँ केलाके भूजिया अच्छा लगै छै। की
हँ बहुत अच्छा लगै छै बन जाइ छी तऽ खा लै छी।
अच्छा भाय जी
बनाबे आबै छी। केला के भुजिया केनो
अच्छा लगै छै। भायजी तऽ अहाँके सब महसूस करै छी। छी की न भाइजी
कथी? की कहलियै
अहाँके जोर से बोलू ने भाईजी।
की कहल छी। भायजी अहाँ
कहैत छियै कि अहाँके केराके भुजिया खुदै बना लेबै छी की
न हम ई सब न बनबै छी हमर माताजी छथिन आंटी जी छथिन आ एगो भाय छै। से बनबै छै।
ओ भाइजी
हँ भाईजी अहाँके की सब बनाबे अबैया
भाइजी हमरो ई सब बनाबे आ जाइ छै। जैसेकी रोट टी भुजिया ई सब आ जाइ छै।
अहाँके गर्मी छुट्टी मन गेल की मन रहल छै।
हँ भाइजी गर्मी छुटी हो गेल छै।
तऽ गर्मी छुट्टीमे की सभ कैली अहाँ
गर्मी छुट्टीमे तऽ भाइजी गावेमे रहलै छी हम एहिंपे
भाइजी अहाँके शादी बियाह घूमे मे नीक लगै छै। कि ऐसे कहीं आओर दृश्य देखे लाल
भाइजी हमरा तऽ शादी बियाह ज्यादा अच्छा लागै छै।
काहै भायजी
शर्दी बिियाहमे भोज उज खाइके मिलै छै।
अच्छा आ शादी ब्याहमे आओरो जय माला उमाला होइत छै। ओकरा बारेमे अहाँके की विचार छै।
नहि भायजी ओसभके बारेमे हमरा ज्यादा नहि पता छै।
एगो हम खबर सुनलिय हे काले मे ई कहलक कि दुल्हा जे गेल रहले ने बिियह करे बारात ले कऽ
जी भाजी
अ जेो दहेज प्रथा होइ छै। कितना खराब चीज हइ। तऽ ओकरा मिललै दहेजमे स्प्लें्डर मोटरसाइकिल आ दू तीन लाख कैश। जमालाके बाद बिआह से पहिले ही ओ लेके फरार।
अच्छा भाइजी भाग गेलै की?
बैठ के
ओ भाइजी ई तऽ बहुत खराब बात छै।
ओकरा बाद पुलिस एलै तऽ ओकर जे बरतिया सब रहले ओकर लीगल एक्शन लै छै
हू
होइ छै ई सब आजकल बराात मे बहुत सारा चीज ने हो जाइ छै। मारामारी सऽ ले कऽ काँटा काटी तक
ठीक छै।
एगो कोन प्रथा छै। जे नाच उच देखयके
हू कथी भाज
खादी बिीाहमे नाच होइ छै कि नहि
नहि भायजी ना होइ छै ई सभ
नाच गाना नहि होइ छै अहाँके शादी हमरा यहाँ तऽ बारात मऽ नागिन डांस बना दै छिये
अच्छा भइली तऽ भाइजी अहाँ तऽ जानै छी दहेज प्रथा लेवल एकदम गैर कानूनी छै
दहेज प्रथा आ सती प्रथा ई सबके हम खिलाफ छी प्रता के राजा राम मोहन रॉाय नहि बन्द करेने छैन
राजा राम मोहन राय जी भाजी हँ हँ अहाँके बात एकदम ठीक छै
हँ सती प्रथामे ई होइत रहलै नऽ अगर कोइ नाम या कोनो आदमी मरि गेल ओकर शादी ब्याह भऽ गेल छै ओकरे लश के साथ साथ ओकर कनिियो कऽ लास त जड़ा दे छेय
अच्छा भयजी जिनदे मऽ
हँ जिन्देमे लाश नहि जिन्देमे
भायची ई तऽ बहुत खराब चीज रहलै
छै कि नहि छै
भायजी तऽ ई तऽ भारतमे पूरी तरह खतम हो गेल छै कि अभियो किछु जगह बचल छै
अब ई सब बयन हो
अच्छा भाइजी तऽ भाइजी एहिमे ठीकसँ बताउ नऽ कथी होइ रहलै
देखियौ जेनाकि अहाँ मानलू अहाँके बियाह भऽ गेल हे
जी भाईजी
अहाँके बियाह भऽ गेलैए दू तीन साल भऽ गेल ह बियाह के अहा एक दिन अहाँ टें बोल देलियै तऽ अहाँके लास जरत ने आहां के ज अहाँके बानहल जायत लकड़ी पर
भ बाद
तऽ ओकरे ऊपर मे अहाँके कट धर खराब तब साथेमे अनतै ई सब चीज उतना बहुते डिस टर्बिंग चीज छय इतना बात नय करय के
भायईजी अहाँ के ओमे लईको सब के जला देव रहे की भायजी
छोरु ई सब अच्छा अहाँके आम कि
कथी कहै छी भाईजी
अहाँके आम के पेड़ छय कि नय आम के
तऽ भाईजी सती प्रथा कब से बन्द होल रह भाईजी
सती प्रथा बंन्द भेलै सत्रह सए चारि सए ईस्वी मे
ओ भाय
अहाँके आम के पेड़ मे कोन कोन आम के पेड़ छै
तऽ भाइजी एहिमे जलै जे रहलै
आँ आम के आम के पेड़ मे होइ छै कि एगो पराली जलायल जाइ छै अहाँ पराली सुनले छी
जी भाईजी पराली जे पंजाब मे ज्यदातर देखै के मिलै छै
पंजाबे मे नय पूरा देशभर मे होइ छै पंजाब खाली बदनाम कयल जाइ छै आजकल
अच्छा भाइजी
बिहारो मे होइ छै ई सभ चीज अहाँके लगै छै ओंगही अबै छै
अहाँके गाम मे रहै छी कि शहर मे जादा तर
अपने गाँव मे रहै छी तब ने हम अहाँ से बतियाइ छी
भाईजी एगो चीज अहाँके सुनने छी
की पाय छी
गर्मी के दिन मे गर्मी के दिन हइ पुराना समय मे
हँ
अथी कहल जाइ रहलै कि ऊखके पतलो जनै छी हँ आर तऽ बिलुप्ते हो गेल छै भाइज पतला
शहरमे रहै बला आदमी कहाँ देखबै
नय पहिले नय कहै जाइ रहै कि पथलो जा रहैै पथलो जे
आज कल छै ऊं के खेतीए नय होइ छै ओतना
जी भाजी ई विलुप्त हो जाइ छै ई
हँ भ सकै छै ओकरा से
हमनी सभ के भायजी एकरा अच्छासँ रखै के चाहीये ऊख के पीर चलु सजोदर लगाबै के छिए
अब से तऽ अहाँके ऊपर निर्भर करै छै अहाँ आजकल सरकारी स्कीम सब आ गेल छै एकरा तहत आम पेड़ लगाबै छै इन्सान तऽ लगाबे ल जमीन नहि बचे छै खुला जनसंख्या इतना बढ़ि गेल छै कि घर दुर बनै छै जमीन फर्म होय छै खेती वाला तऽ उऽ कहाँ से लगाते
जी भाइजी अाँ के बात एकदम ठीक कहै छी
ज्यदा खेती कोन राज्य मे होइ छै आहाँ ऐगो गेस करू
गैस मतलब
ना नहि गैस खराब भऽ गेल सबसँ ज्यादा होइ छै उत्तर प्रदेशमे
सही मऽ भाइजी लेकिन हम तऽ सुनने रही कि उत्तराखण्डमे
आ उत्तराखं्ड मे खेतिए नहि होइ छै उके पता नहि कोन स्कुल मे पढ़ले छीियै अहाँ
पैसे लेके पढ़बैत रहलक ई अनाज उनाज लेके पढ़बैत रहलय
भायजी हम तऽ पढ़ल रहली ओकर तऽ दू रुपैआमे पढ़ा दै छै
तऽ आहाँ पुरनका जमाना के छी
जी भाायजी
तब अहाँ सरकारी स्कुलमे पढ़ल हो ह
भाईजी अहाँके खानामे सभसँ अच्छा खाना कथीके लागैत छै
कथिके खाना लगै छै हमरा सब खाना छै
कथि लगे छैय अच्छा भाायजी तऽ तऽ बहुत बेजोड़ होइ छै अहाँके तऽ
हँ
आओर भाजी अहाँके कथी कथी पसन्द छै खाइमे
हमरा आलूके फ्रेंच फ्राइज बनल पसन्द लगैत छै फ्रेंच फ्राइज अगर अहाँ चटनीमे बोर कऽ खायब नऽ जेनाकि टमाटर के चटनी भए गेल आलू के चटनी भए गेल
जी भाइजी
तऽ अहाँके चलू ठीक यऽ भाईजी जाइ छी